हूँ की हाल चाल
होइ छै जे
नीक खबर, ठीक छी?
और सब ठीक?
हां।
हँ और ठीक छै, अहाँ के नव
नै एखन तक कहाँ नहेलौ हें।
नै हम अखने नहा के एलीयै हन अहाँ के काॅल आयल तऽ नहाइये लेल जाय छेलौ।
अच्छा। और सब -सब ठीक सब बढ़िया, हु सुबह त भोरे अहाँ नहा लै छी, नास्ता नै- नै बनलैये एखने स्कुल गेलैये।
अच्छा।
हँ ओकरे तैयार केलिये तऽ इसकूल गेलैये एमहर चाय सब भेलेैये।
बौआ स्कूल गेलो हे त तैयार इस्कुल भेज के टाइम भ गेलै
पानी साते बजे एक बेर अबै छै। आइ उठअ में लेट भऽ गेलै लंचो नैय बनेलियै। सात बजे उठबे के लिए आ साढ़े सात बजे जायके रहै छैय। ह तेनाहि न खाना घर के दूध बिस्किट खा लेलकै ये, लंच में बिस्कीट अथि सब द देलियै ये।
हँ एखन त कनी हलकाणं-मुलका नश्ता बना लिय दूपहरिया मे बना लेब खाना
ह नैय एखन पूरा सब छेथिन न ठीक छै बढ़िया छै, बहुत गर्मी छै, गर्मी छै गर्मी जेना बारिश भऽ नै
एतो गर्मी बहुत ज्यादा छैय।
हं अहाँ सब कहाँ छियै।
नै एखन दिल्ली ये मेे रै रहल छै एखन तऽ, एै बेर गाँव नै गेलियै गरमी छुट्टी मे।
अच्छा एखन अहाँ दिल्ली मे छी ओ अहाँ
गेल फेर कोनो काज नैय भेलै आन बेर किछ नेै किछ भऽ जाय छेलै उपनयन हो गेलिय शादी- तादी पैर गेल ककरो एहि बेर किछ नैय भेलै या ते नैय गेलियै या।
इ नैय रहै छै तऽ नैय जाय छैय।
हँ मतलब कि एहेन नै रहल तऽ नैय गेलौ, एक बेर लेकिन तब दिल्ली मे एतेक गर्मी छै।
हँ एतौ बहुत गर्मी छैय।
और लागै छैय जेना कुकर मे डैल के सिटी उबैल देतै ततेक गर्मी लागि रहल छै।
हँ एहि बेेर गाँंवो के वैह हाल छैय बारिश भ नै रहल छै। बहुत गर्मी छै बहुत। बारिश झीसी भऽ जाय छै, दू चारि टा बूंद पैड़ जाय छै और ओहि सँ कि
एतौ यैह हाल छै कनि देर झीसी हैत तकर बाद एते ज्यादा गर्मी भऽ जाय छै साँस तक नै लेेल जाइ छै गर्मी मे, खानो पीना खाय के नै मोन करै छै। एते गरमी मे, मोन होइ छै खाली पानि पिबैत रहु भ गेलै।
पानि पिबैत रहु।
एते आम -ताम एमहर -ओमहर एते चीज छै खाय ले पर किछो नै खाय के मन होय छै खाली पैन पीबैत रहु बस, जखन बहुत तेज भूख लागै छै तखन खाय लेल जाय छियै हम
हं हं।
केना मन होइ छै ओतेक बेर मे
हँ कोन गाँव सं छियै अहां
हम भटसिमैर।
अच्छा भटसिमरि सँ छी?
हँ।
ओ बड़का भटसिमरि सं हम मलहनमा पर सँ छी।
अच्छा, मधु जी के फ्रेंड छियै अहां ने?
हँ।
हँ दीदी देने रहैत नंबर अ दीदी राति हम ओथिए वला कर म कहलखिन ई हमर फ्रेंड छथि हमर भतीजी छथि हिनका सबसँ बात कर तु कहलियै हँ कॉल तऽ आयल छलै, ओहि टाइम पर हम दुपहर के टाइम पर, कॉलेज जाइ छियै। ओतऽ सबके ट्यूशन करैत रहलहुँ, तऽ बीचमे तऽ फ्री नहि रहलहुँ, भोर स आज फ्री रहलहुँ।
ह टाइम नहि रहै छै, ने कते पढ़ै छियै।
हँ एखन थर्ड ईयर मे छी।
थर्ड ईयरमे।
हूँ।
ह तहन तऽ ठीक है हॅं। हमर शादी भेले उच्चैठ भाव। भगवती दुर्गा स्थान जे छै बेनीपट्टी।
अच्छा हँ जानै छी, हमर मामी छथिन ओत के।
हँ तऽ उएहस आगा उचैठ भगवती छथिन। त ई कह छै, हमर सबके हू। आओर मम्मी पापा सब की करै छथिन।
हँ मम्मी पापा सब ठीक छथिन, बस प पापा जाइ छथिन। तऽ मम्मीमे नास्ता तास्ता दै छथिन।
हं कै भाई-बहिन छियै अहां।
हमसब तीन भाईबहिन छी, हमपैघ छियै ओ दुनू हमरँ छोट छै।
अच्छा।
गर्मी किया एते लागि रहल छै।
बहुत गर्मी छै, आ ओते तऽ कनि हमरा सबके त गाँव में छै। तऽ घर से बाहरो निकलि जाऊ।
हँ गाँवं तऽ ई रहै छै ने कि। खुला आंगन रहल त कनी देर जाके मड़बा पर बैस जाऊ कनि देर एत बैस जाऊ। तऽ बे जाउ टाइम पास भऽ जा छै। एतऽ एकटा घर से निकल क दोसर घर मे जातो गर्मी, ओतोस निकल क किचन में जातो गर्मी।
ओ तै घर रहै छै ने।
पर जाउ तऽ रोड पर तऽ आर गर्मी लागै छै।
ओ किया रोड पर किया लागै छै ओते भीड़ रहैत छैे ताहि दुआरे।
हँ गाड़ी वगैरह चोलन वग रहै, रोड पर मतलब कनी तऽ राहत लागे छै। गर्मी तऽ लागिते छै ने तैयो, रौद निकलि जाइ छै ने।
ओहिस नीक अहाँके कॉलेज जात हत तहन नीक लागैत हत फ्री में।
हँ ओतऽ एसी रहल ने ओतऽ मजा आबै छै। घर मे जैसे नहि छै ओत तऽ छै, कम से कम से रहै छै।
किओ नहि। तैयो मतलब गों एलो कनि बाहर निकललों ने तऽ ओहिस कनी फ्री लागैत रह। घर बाहर सबमे इएह भऽ जाइ छै, जे कतबो घर कीन लै छियैन। घर तऽ एकटा रहै छै। वएह में सब चीज पैकिंग रहल।
आओर तहाँ आओर जादा गर्मी लागय लागै छै ने। ओहिमें खानो बनल अथियो भेल तऽ और ज्यादा लागै छै गर्मी। अहाँ एखन गाँवे में रहल छियै कि बाहर रहै छियै।
नहि हम तऽ गाँवे में रैह रहल छी हँ।
कत्ते टा अहाँ के।
बौआ हमरा दूटा अय एकटा लड़की अय एकटा लड़का अय लड़की एखन छ साल के अय। लड़का एखन चाइर साल के अय एखन लड़की वन क्लास में पढ़ैया।
अच्छा।
हँ। तऽ वएह एखन स्कूल गेलए।
हँ बौआ सबके तऽ स्कुलो खुइल गेल हेतै न। स्कूल वला जहन छुट्टी दै छै तहन एते गर्मी रहै नै छै।
नै जखन खूब गर्मी रहै छै तखन चालू कऽ देत। हँ, हँ।
इहे तऽ छै। अते पता सर्दी-जुखाम कते भऽ जाइ छै हँ मौसम में।
हँ बछ चेंज होइत रहै छै न इम्हर से इम्हर आ कतौ गेलौं तऽ पानी पिए लेलौं।
भऽ गेलै एना लागे कि जेना ठंडी के मौसम में नै लोक के भऽ जाइ छै जु
हँ तऽ आहाँ कॉलेज जाय छियै तऽ ओय में ए सी रहै या।
हँ ए सी रहै छै ठंडा पइन किनैत रहलौ। और हमर आदत छै हम धूप में खाली पइन पीबैत रहै छीयै।
हँ तऽ ओय सँ सर्दी रहै हँ ओय पर आहाँके बेसी रहै है हँ। घर-बाहर के पइन चेंज भेलै।
हूँ सोचै छियै कि छु फंक्शन होय तऽ गाँंवो-ताँवो जाय किछ होइते नै छै एहेन-तेहेन।
हँ ओहिना चइल जाऊ जौ
कथी हेतै सबके जेनऊ वगैरह भैए गेलै उपनयन सबके भैए गेल छै। शादी छै दीदी छथिन भाइजी छथिन।
दादी घरे पर रहै छथिन आँय?
दादी हमर नै छथिन खतम भऽ गेल छथिन बड़की मम्मी बड़के पप्पा रहै छथिन।
घरे पर
हँ ओ सब गाँवे में रहै छथिन बड़की मम्मी बड़का पप्पा आ भाभी के एखन बाबू भेलैन हैं। तऽ ओ गाँव गेलखिन हैं।
हँ तहन आहाँके इच्छा अइ तऽ चइल जाउ ए इ महिना घुइम लेब फेर आइब जेएब।
अ सोचै छियै हमहुँ दुर्गा पूजा में चइल जाय।
अच्छा लेकिन आब कॉलेजो सब के छै जे रेगुलर करऽ के अइ रेगुलर नै करबै तऽ
कोनो नै तयौ जेब बै हमरा बहुत टाइम सँ मोन अइ गाँव के दुर्गा पूजा देखेै के हम एको बेर नै देखलियै येए।
एक साल भऽ गेलै पिछला साल ऐल रहियै।
नै पाँन साल भऽ गेल हमरा गाँव एला।
पाँच साल हो गेल
हँ तऽ भौ बौआ के जनउ भेल रहै। तहने एल रहियै फेर मामा बेटा के भेलैन। जनउ तखन एल रहीयै तकर बाद स कोनो फंशने नै भेलै। बिक्रम भाईजी के शादी भेलै तऽ ओहो दिल्लए में भेलै।
अच्छा आहाँ मतलब मधु घर के अगले-बगले के छियै।
नै हम मधु दीदी केर बहिन छियैन छोट बहिन।
अच्छा चाचा के लड़की।
हँ तेसर नम्बर चचा के लड़की छीयै हम। एखन किछो भेबे नै केलै या अपन हम तऽ कहिं जाय नै पाबै छी।
ओय टाइम मे तऽ ओते लोक के नै छेलै आब सब नया नया फेर सऽ घर बनेलकैया। हॅं पहिले पड़यै छेलियै ने आओर ओहि डेट टोल मे हँ तऽ हमर मौसियो छै।
आब पैघ भऽ गेले तऽ आब एते जल्दी नै पहँचान बै।
हँ तऽ हमर सबके मौसी आहाँ अनुपम सबके तऽ नै चिन्हैत हेबै।
हँ चिन्हैय छियै ने अनुपम दीदी के वर्षा दीदी के पूजा दीदी के सबकऽ चिन्हैय छैयै। हॅं अनुपम, सोनम, पूजा, वर्ष तऽ सबके चिन्है छियै।
हँ ऐ
आहाँके देखने हैब चिन्हैत नै हेब एते देखने हेब पर
हँ।
तऽ कोनो फंशन भेबे नै केलेै हें तहन जाय नै पाबै छियै।
आं
कोनो कार्यक्रम हेतेै तहन जेबै। नैय तऽ दुर्गा पूजामे जेबै हमरा बड मोन हय गाँव के दुर्गा पूजा एक बेर देखैके।
हँ तऽ भए गेलै दूए महीना तऽ आबै छै लागैय अक्टूबरमे हेतै दुर्गा पूजा।
तऽ एतुका दुर्गा पूजा मे तऽ किछु होय नै छै बस घर मे पूजा करू कन्या खुवाउ बात खतम। सुन छियै गाॅंवमे बहुत जादा होय छै तऽ एहि बेर सोचलियै जेबे करबै।
हँ चैल एब की मधुओ दीदी के बजा लेबै। अकेले नै ने नीक लागत। हँ तऽ अपन घूमऽ मे नीक रहत।
हमर सबके भेॅंटो भेलै एक साल भऽ गेलै भाईजी एक साल से बेसी भए गेलै।
ओ अच्छा विक क्रम के दिल्लीए मे शादी भेल छेलैन हें। बिक्रम भाईजी के दिल्लीए मे शादी भेल छेलैये मधु सब गेल छेलैये। तब
हँ सब अल छेलखिन मधु दीदी, बड़का पप्पा बड़की मम्मी सब एल छेलखिन।
दिल्लीमे कहाँ रहै छियै।
दिल्लीमे हमसब फिथ्रीमे रहै छीयै।
अच्छा
हूँ एते- एते नोएडा मेॅं भेल रहैन शादी भाईजी के भायजीयो दिल्ली मे रहैत रहथिन तऽ एते शादी भऽ गेलै। फेर गाँव जायके कोनो अथिए नै भेलै देखियौ सब कुशल मंगल होतै तऽ जेबे करबै।
बौओ भेलैन हें।
मेन छै गाँव जायमे खर्चो बड लागी जाइ छै। एक बेर जाउ तऽ तीस चालीस हजार के धक्का खाकऽ आउ।
हँ से भऽ जाइ छै।
आऔर कोनो फंशन भेल ने तऽ ई रहल कि ओहिमे जेबाक यै। तऽ ई रहै छै ओना जे जाउ तऽ नै बुझैय छियै बड खर्चायऽ।
हँ-हँ आब सब तऽ एके बेर भऽ जेतय तऽ केना हेतै। खर्चो देखबे आ गाँंवो ऐबय से थोड़ी नऽ हैतै। हँ हूँ।
एखने पप्पा गेल रहथिन गांव मे, कोनो काज रहैन हुनका, के वाइ सी, ते वाइ सी, किछो करबा के रहैन, आराम स छो सात हजार के खर्चा भेलैन। कोनोदी ई, एक गोटा गेल रहथिन, लेकिन।
अकेले, अखन भऽ जाइ छै न, देर तेर। ट्रेन मे आउ, तय सँ ओकर तऽ अलगे, तइ के बाद फेर गाड़ी बुक करू, तहन घर पर जाउ, ओकर अलगे।
भऽ गेल, आब लोक गाँव जेतै, तऽ किछ खेतै, पितै, म, मजा तऽ कनि करबे करतै भाइ।
आ, उएह सबमे कनी मनी भ जाइ छै।
हमरा तऽ गाँवमे ओत जेबाक या, मिथिला हाट
अच्छा, नइ गेल छी?
बर नय, हम नय गेल छि, बहुत फोटो वगैरह देखे छी।
ह, ह, हँ, हमहुँ सब गेल छी, हमहु सब घुमय कऽ आइब गेल छी।
हु।
ओइ टाइम मे तऽ देखने रहियो, भनसा घर छै ओतै।
हँ, हँ, देखबे छै, मिथिला किचन के नाम सँब।
हु, भनसाघर, वेहा। नय न, अथि की कहै छै ओकरा?
भाभियो, बड़की मम्मी, सब सभ चैल गेलखिन, हमही ने गेलहुँ हँ एकटा।
अच्छा, चैल जैब
मतलब, हम सब भाइ बहिन नै गेलहुं हें, आब सोचै छियै, किछो काज हेते, तहिमे इकठ्ठा जेबै सबगोटा।
हँ, नीक रहै छै, सब जाइ छै ने, तऽ कनी नीको लागल, ह। आब तऽ, घुमनाइ फिर
एकटा ओ, और एकटा कथीके
घुमनाइ, फिरनाइ, होइ छै ओतऽ?
हँ, खेनाइ पिनाइ तऽ आब बनतेै, अखन तऽ नाश्ता बनलै या।
हँ।
आब बनतेै, अपन दुपहरिया के खाना।
अं, बौआ सब स्कूल?
नइ स्कूल एखन नहि जाय छै, ओकर सबके बारह बजे के शिफ्ट छै।
अच्छा, बुआ सब कते क्लास मे छथिन?
एकटा इलेवंथ मे छै, एकटा ट्वेल्थ में छै।
अच्छा, तहन तो ओसब कॉलेजेमे छैथ।
हँ, नय, एतऽ स्कूले होइ छैऽ, इलेवेंथ -ट्वेल्थ के। बस ओहो जेतै। बारह बजे।